हेलो
हँ हेलो
नमस्ते अहाँ छियै ने
हँ हम भी छियै अहाँ केहन छियै
हम हम तऽ ठीक छी
एखन अहाँ सब मैथिली मे बात कऽ रहल छी सुने में कते नीक लाइग रहल छै नाऽ
बड्ड नीक नीक लागि रहल छै मैथिली भाषा जे छै ओ सर्वोच्च भाषा छै बिहार कऽ मैथिली भाषा मेन भाषा छै अपन बिहार कऽ जेनाकि अहाँ देख लियौ ई अहाँ अगले बगलमे देख लियौ झंझार झञ्झारपुर
अगल बगल ओर छी एते नीक नीक जगह छै आ मिटहा रखियौ ओका फेमस लिट्टी चोखा अहाँ खयौ भनसाघर जयौ आब तऽ कतेक कतेक नीक नीक झूलो लागि गेलै ह
एत तक की ओत तऽ ओतय अभी भंस सब संस्कृति के दर्शाबै के लेल ओतऽ भनसार बनाय गेल अइछ मिथिला हाट अरिया मे जे स्थिति अछी
से हमहूँ अहाँ के कहैत छी अररिया जे गाँव छै से ओ बड्ड नीक अहाँ के गाँव यऽ अररिया जगह ओ तऽ हम बड बेर घुमय लए गेलहु रंग बिरंग क तू दोकान अहाँ के बिहार में मिथिला में सबसँ नीक पान खाइ के सबके शौक रहै छै सब पान खाइए नीक सँ केओ केओ अथि नीक केओ मीठा पान खाइए केओ जरदा वला पान खाइए
मिथिला कऽ मिथिला बहुत आदमी एकर मिथिलाके साथ नै दऽ रहल छथिन बहुत आदमी अपन मैथिल मिथिलाके भाषा छोइड कऽ दोसर भाषामे गप्प करै छथि दोसर भाषा बजै छथि हिंन्दी अंग्रेजी जेकि अपनसभके कतेक मैथिली भाषा सँ नीक कोनो भाषे नै
अहाँ सच अहाँ सच कहलियैन मैथिली भाषा ई जे लोक छोड़ि कऽ जा रहल छै मैथिली भाषाके इ अपन इतिहास के छोड़ कऽ जा रहल छै अहाँ जेना देखियौ अपन इतिहास दरभंगा महाराज के देखियौ ओ एतेक प्रसिद्ध छथिन आ ओ महाराजा भऽ कऽ तैयो मैथिलीमे बात किया ओ अपन
जकरा राज पैलेस के नाम स जानल जाइए ओ बहुत चीज रहै छै
हँ हम हँ हँ हुनकर किला पर ओतय किला हुनका जे अथिसभ महल सब जे बनल छै ओतय हम गेल छियै तऽ बड़ किछ किछ हम देखै छियै बड़का बड़कटा के कमरा रहै छै बड़ नीकसँ हाथी घर रहै छै अरे हम देख कऽ आश्चर्यचकित भऽ गेल छलहुँ आहाँ ओ तऽ कहियो गेल गेल छियै
हँ हँ ओकर बगल में तऽ हमर घर यऽ हम तऽ हरदिन जायइत अबैत रही ओतऽ में अथि तकर बादसँ काली माय के मंदिर सेहो अछि राज एमर साल में ओ तऽ ओ अपन कैम्प लगाकऽ ओतऽ पिकनिक करै छै ओहि जगह पर
ओ काली मंदिर जे छै काली मंदिर ई सब जे छै ई प्रसिद्ध जगह छै काली मन्दिर के देखबै ओ भगवानक स्थान छियै दरभ्ंगा महाराजके देखले प्रसिद्ध स्थान छै तऽ अहाँ जे कहलियै ठीके कहलीये सब ओते जाय छै पिकनिक मनबे ल यो पिकनिक मनबे किया जाय छै
अपनसब जे कपड़ा पहिरैत छी। कहै छियै विद्रोह कऽ रहल छी जे ओसब नीक अछि ओहोसभ बहुत नीक अछि लेकिन अपनसभके जे मिथिलाके मिथिला पेन्टिंग अछि
ओ
आर उएह अपनासभ मिथिला पेन्टिंगवला कपड़ा पहिरही तऽ अपनासभ शुद्ध मैथिलके कहैब
हँ अहाँ बात तऽ ठीक कहलियन शुद्ध मैथिली देखियौ मिथिला पेन्टिंग अहाँ देखबे मिथिला पेन्टिंग सब स ज्यादा महँगा बिकाइ छै मार्केट में किया ओकर सम्मान देल जाइ छै मिथिलामे अहाँ देखबै एकटा अथी गायक छियै मिथिला के आय मैथिली ठाकुर ओकरा अहाँ देखबै एतेक नीक-नीक गाना गैत मैथिलीमें प्रसिद्ध। ई ओकर माइ
अरे ई मिथिला मैथिली मैथिली ठाकुर के अली नगर के विधायक से होइ छैलो आ य
हँ ठाम तऽ ठीके कहलीयै अलीनगर हमरा हमरा अथी हमरा अथी गाँव सँ कनि दूर छै अै ओर हम बड बेर ओतय स अपन जाइत रहै छी अली न ओ जे छथिन ओ छथिनो बड़ नीक अलीनगर जे छै से अहाँके कथी क मुस्लिमके गाव छियै लेकिन मैथिली ठाकुर त बड नीकसँ काम कए रहल य एकदम नीक स आहा जे कह अलीनगर के जायब ओ नीक बना देलक हन अहाँ पुछू नहि अहाँ कहियो गेल छियै मे अ
हँ एक बेर हमहुँ अली नगर गेल छीऔ ओतुका में बहुत हल्का र एक नम्बर जगह है छौ
हँ जन्मस्थल तऽ छी लेकिन बड्ड नीक जगह छै जेनाकि एतय देखियौ, सब किछ ठीक-ठाक भऽ रहल छै। आत देखबै ओ दरभंगा देखबै की बड दूर तक अथी छलै बड् दूर तक तऽ आज कनि कनि कए कऽ बहुत अथी दओ देलकै सबके वहेमे
हँ दरभंगो महाराज राजो नगरमे ह ओ जे अपना सब जे अखन कनी काल पहिले चर्चा केने रहौ ओहो दरभंगे महाराज के
हां कहियै ह एहि दुआरे देखे ने छियै दोसर-दोसर अमेरिका, लन्दन सबसँ लोक अबैत छै। ओतय की कएलियै? घूमय ल अपन संस्कृतिके देखय ल देखियौ आइके सम आइके जमानामे अहाँ देखबै दोसर जगहके लोक आब अपन सबके भारत बिहार मे की भऽ रहल छै अपन देश देश छोइड कऽ जा रहल छी। अपन जे अथी यऽ से देश छोड़ किओ जा रहल छथि, आ दोसर-दोसर लोक अपन गाम आबि रहल छथि।
सही बात सही बात छै अपन सब के इलाका के लोग अपन सब के मैथिल आदमी सब जा रहल अछि दोसर ठाम दोसर जगह के आदमी सब आब रहल अछि एतय अपन अपना सबके संस्कृति देखै यऽ अपना सभके संस्कृति में रहै यऽ
दखियौ ओकरा सके पता चलि गेल छै अथी कलयुग छियै समय में एकटा बिहार संस्कृति इएह सबटा बचा सकैए अहाँके तहि दुआरे कहल जाइत छै एक बिहारी, सभ पर भारी।
ह ने लेकिन मिथिला अपन सब के एक नम्बर ह बिहारो मे जे मिथिला छै
हँ हँ ओ मत खूब प्रमुख खाना मैथिली के प्रमुख खाना की छियै दाल भात चोखा लिट्टी चोखा फेमस छियै इसब
हँ मिथिला के बहुत प्रसिद्ध खाना सब अछि जे अपन सबके मैथिलानी सब ओ सब चीज नय खाइ छथि, आब चाइनीज खेनाइ बेसी खाइ छथि। एहि दुआरे ई स्थिति अछि। स्थित अछि मिथिला हाट ऐ मे सब चीज दर्शेऽल गेल अछि सब चीज के बारे मे
हँ देखक।
मे सब किछु दर्सायल गेल अछि
देखैने छियै आइ क जमाना मे मैथिली के छोड़ क जाय रहल छै अहाँ स्ट्रीट फूट जानिते हेबै हँ अथी सब गलीमे सब इएह में जे कहयो लिट्टी चौखा बेचते सभ खेतै ई सब्जीओ अछि ने, आ ई ठेला ओर हटा रहल छै। अगर इएह में जे कोनो प्रशासन अथी करतै जे किया कए रहल छै से इएह सब बढ़तै ने। मैथिलीमे अहाँ देखबै, पहिने बिहारके। अथि मे उ रहि गेल छै अहाँके ओ लालू
अपन सबके मैथिल भाषा बहुत कियकि एहि पर केओ ध्यान नहि दै अंग्रेजी हिन्दी सब पर ध्यान देनेे छथिन ओर मिथिलाके सभ छोड़ने जाइ छै, ताहि दुआरे अपनसभके मिथिला बहुत कमजोर भऽ गेल। लेकिन अपनासभके मिल कऽ मिथिलाके कमजोर नहि हुअ दैके
हँ बात तऽ सही यए अहाँके मिथिलाके कमजोर भऽ रहल छै। आब देख रहल छियै अपन अपन आदमी छोड़ि कऽ जा रहल छै दोसर जगह दोसर आदमी छोड़ि कऽ आबि रहल छै अपन एखन अहाँ देखबै यूट्यूब रीलमे अहाँ के जखने तऽ वृन्दावन के अहाँ जेना देखियौ ओसभ आबि रहल अथी बाहर देशके अग्रेजसभ आएब रहल छै बिहार भार एतय किए भगवान के प्रोग्राम य लए भगवान जेना श्री रामजीके राधा कृष्ण जीके हिनका सबके अपनाबै लए आइब रहल छथि
आ दरभंगा दरभंगा के श्यामा माय मंदिर देखने छिय कते सुन्दर छै
आहाँ आ ओतय जे हम गेल छलहुँर मन भए गेल होय छले तइयो ओत सऽ कतउ जेबै नय करब ओत जे गेल छलहुॅं
हं मधुबनी कहीकाली मन्दिर सेहो बहुत नीक अछि काली मन्दिर केगो में गंगा साइ पोखरि अछि
हँ से हमहूँ कहलहुँ पोखरि में हम कते नहायलो छ तो हम बड्ड नीक लगल पनि ओत बड्ड शुद्ध पानि रहै छै काली मन्दिर जेबै तऽ ओत पुरेअथी नीक भंग कालिए जीके अथी छियै की कहौं
हँ सही बात अछि अहाँक अहाँक सही बात अछि
काली मन्दिर अपनासभके मिथिलाके गौरव अछि ईसभ जे अछि दू चारि टा मन्दिरसभ ई सबके जेनाकि काली मंदिर भऽ गेल श्यामा माई मंदिर भऽ गेल मिथिला मिथिला हाट भऽ गेल ई सब अपन सबके मिथिला के गौरव अछि इ सब एखनो अपन सबक मिथिलाके इज्जत कह सांस्कृतिके बरकरार रखने अछि
देखियौ अहाँ बात तऽ ठीक कैह रहल छीयै अहाँ शॉर्ट्स रीलपर जा कऽ देखबै ई मिथिला हाटके अहाँ जा कऽ देखलियौ एते अहाँके देखा देत मिथिला हाट किया प्रसिद्ध छियै ओ कहि रहल छै आऊ हमर बिहारमे मैथिलीे के अपनाओ लेकिन देखतीए कियो सब तऽ आहाँ
जेनाकि जेनाकि अपन सबके अपन सबके मिथिलांचल के खाना छोड़ि कऽ लोक दोसर दोसर खेनाय खाय अपनसभके मिथिलांचलके खेनाइ की छै पता अछि अहाँके
हँ देखबै
एरिकोंच एरिकोंच एरकोंच एरकोंच के तिमन भात तीसी लिट्टी चोखा ई सब अपन सब के आओर बहुत दालि चावल ई सब अपन सब के बिहार के फेमस खेनाइ लेकिन एकरा सबके लोग छोड़ने जाय धीरे धीरे माछ माछ मखान ई सब होय छै अपन सब के पोखरि झाखरि ई सब मिथिलांचल तऽ गौरव छी गाछ वृक्ष कलम ई सब
आ अहाँ देखियौ ईहे मखानके अहाँ कहलौं हेँ से बड्ड नीक लगल प्रमुख खेती अहाँके अथीक मखानक ओ कतय होय छै बिहार मे मैथिलीक हम कहबै ने हमर अथी बुझबै ने हमर बाबा जे यऽ बाबा ओहो मखानेके अहाँके खेती करैत छथि आ माछवाला जे कहलौं से त प्रसिद्धे छै मड़ुआके रोटी आ माछ आहा हा
हँ ई बिहारके फेमस अछि यौ कोनो कोनो एकटा पर्व होय छै पाबनि जाहिमे लोक ई माछ आब मड़ुआ रोटी खाय छथि कोन पाबनि छियै ओ
अहाँक ओ य अहाँक ओ य तीला सकरैत हांय ओहि माछ खायल जाय छै अपन बिहार मे ओ बड्ड नीक रहै छै तिला सकराति म
के बिहारके पाबनिओसभ कतेक नीक नीक अछि यौ छठि दीपावली चौड़चन पाबनि परम महान अछि अपनसभके मिथिलाक की
हँ आ छठिेमे जयौ अपना देखियौ अपना सब उगितो सूरज क पूजा करै छियै डूबितो सूरज के पूजा करै छियै
सही बात छै
अपनास सँझुका अर्घ्यमे जाय छी डूबैत सूरा सूरजकेँ देखय ल जल चढ़ाबैत छियै सात पाँच
ठीक छै तऽ आब हम अपन वाणीके विराम दै छी एतै
आहा ठीक छै अहाँँ सँ बात कैरक हमरा बड नीक लगल ठीक छै रखु